ओ।
हलो।
हेलो हां बजियौ, हां हेलो।
हां बाजु दीदी। फ्री छी, अ फ्री भ हां ठीक छी, अहाँ फ्री भऽ गेलियै।
हूँ छियै फ्री।
औ तेयो सुबेर से बात भाएल।
सुबह से भेल छलै एक आदमी से।
हां हमरा तऽ नै भाएल। अहीं के ते फोन करली, कहली की दीदी हमरो नम्बर जुड़ा दियौ ना ग्रुप मे।
हम नै जुड़बै छियै उ मधु दीदी जुड़बै छथिन।
अच्छा हुनका कहऽ पड़तै।
हां हुनके कहबै नै तऽ अहाँ अपन नम्बर भेज देबै उ अपने जोड़ देथिन।
ओ। कियो तऽ फोनो नै करै उम्म सब ठीके ब हां। अहाँ के तऽ बौअवा हे ना।
हुं छै।
काएगो।
दूटा छै एगो बौअवा, एगो बुच्ची।
बढ़ियाँ हय।
हुं अभी नै छै अंगना मे। एगो हय आठ-नौ साल के, एगो हय चार-पाँच साल के।
ओ बढ़ियाँ
हुं, हां सब ठीके-ठाक छै कॉल देखलो तऽ, कहली देखिये फोन करै छी।
हँ, करने छलियै ह, नहि कहलियै अहाँ भोरमे फोन करब, अभी
हँ, ह।
हँ, तखन तऽ ठीक ऐ।
कहलियै अहीँ करू आब, तेकर बाद, बादमे हम कहलेब फेर।
आई।
तऽ कहलहुँ इएह दुआरे, कहलहुँ अभी अही कऽ लिअ, बाद हम कऽ लेब, कनी देरके बाद फेर। हँ।
कोइ भरि दिनमे, अहा से चारि बेर अहाँसँ बात कऽ सकैत छी?
हँ, चारि बेर कऽ सकैत छीयै।
चारि बेर अहाँ, चारि बेर हम, तऽ चारि गो अहाँ के भ जैत। चारि गो हमरा भऽ जायत, बात कऽ लेब तऽ।
हुँ, नम्हरसभ ओना बहुते छै, आब बहुते आदमीके कम्प्लीटो भऽ गेल छै। बहुते अभी बाकीयो छै।
वहाट्सएप इएह इएह नम्बरपर भेज देब।
हमर मम्मी फोन करै छलै। हमर मम्मी फोन करै छै, वीडियो कॉलिंग।
वा! आब कनि देरके तऽ बादे होयत कटत तबे।
किछो देखबै -तेखबै ल करैत हेतै। त वीडियोकाँलिंग जल्दी हम नहि करैत रहे छीये, कुछ रहल देख देखबै क, तबे फोन केलहुक वीडियो कॉल।
अच्छा! तऽ दीदी अहाँके पास नम्बर होतै ने।
हँ, छै नम्बर सब।
ह तऽ हमरको भेज हमरो भेज देब।
ठीक छै, भेज देबै।
आओर कहियो भऽ गेल खना आब, खेनाइ- पिनाइ आओर भऽ गेल।
हँ, अभी तुरन्त खेली ग, अभी तुरन्त खेल अहाँ?
नहि आब एखन नहि खेलियै, आब खेनाइ हेतै, हमर बौआ सब नहि छै, ओेतै तेक पप्पा सने गेल छै, बाध घुम ले।
अच्छा! हँ, अभी तऽ धान रोपेके समय है ने?
हुँ, धान -तान नहि, ओनाहिए गेल छै घूमै लए, खेत देखे लए, छलैत कानैत। स्कूल चल जाय है, त नहि जे है कतउ। तऽ कहै छलै, आब हमहुँ जा बाध देखे लए कतहु अपन खेत छै तऽ उएह देखले अपन ल क गेल छै। हँ, कहलिये, घुमा दियऔ तऽ एते भूत बनहि के, सौसे चलै के लुरि रहे आर अर पर, गिरते भट -भट, कहियो गेल रहते ताहिके बाद ने। अखन ताहिमे आओर पानि बुनी के हेतै सबस पानि- तानि हेतै लगल, की?
दुनू बुआ के।
हँ- हँ, दुन्नू चलि गेल छै।
ह, ओ ओ छोटका बड़की बिना रहे ने अहा हँ।
नहि ऊ, जतऽ जेतै ततऽ दुनू जेतै, नहि तऽ नहि जेतै।
आँ
दुनू जेतै एक जगह आ दुनू खूब लड़ाई करै ए तैयो दुनू रहतै साथे।
हँ हे बतऽ दीदी एकतुरिया में होबे करय है।
हूं आ तैयो कहबै अकेले तऽ नैय अकेले नैय। उ जेतै तबे ह। उ कहतै उ जेतै तब उ कहतै उ जेतै तब। ओना नैय जैब हम स्कूलो जेतै तैयो साथे ट्यूशन जेतै तैयो सा थे जेतै दुकान जाइके रहतै तैयो साथे
एखा तऽ घरे पर दोकान उकान खोलले है की दोसर जगह? आँ
हँ घरे हँ चइल जाइ लगे में छै। स्कूलो लगेमे छै। हूं स्कूल लगेमे छै।
कतऽ भेल अहाँके?
हमर सासुर काकोचोप्ता भेल।
ओ चोप्ता चोप्ता उधर पड़ै किधर पड़ै छै चोप्ता?
खेरा तरफ खेरा सन्तनगर।
अच्छा हँ हँ संतनर खेर हँ चोप्ता हँ जानै छियै।
हूं ओतै छै तऽ हमरा आरके स्कूलो दुर्गा स्थान एक्के जग छै लगे में।
तब तऽ बड़ी चोप्ता तऽ अच्छा गाँव है यै भो दीदी।
हँ।
हमर गाँवे टाइपके है।
हूं गाँवे छेब्बे करै।
हँ। एक चोप्ता के एगो होइ न हँ अभी ऐ खे अभी खेली नैय तऽ पता अय दीदी हम खाइ छी एक डेढ़ दू बजे खाइ छेलियै। आय न अभी तऽ अभी बुझियौ नाश्ते केलियै गऽ खेलियै गऽ अभी। खाना नैय बनलै खाना दू बजे बनेबै।
ओ।
हूं नाश्ता आय रैब हैय न तऽ नहाय फेर स ओनाहिते पूजा-पाठ करते टाइम भऽ गेलै तो बुझियौ न दू बज आब खाना बनेबै दू बजे में न एगारह बजे नश् ते कैरलै एगारह बारह बजे।
हूं हूं।
नाश्ते करलिए दू बजे खाना बनेबै।
हम तऽ नहा सुना कऽ छियै बैठल आब मम्मी आर औतै कोई खेबो नै केलकै। बौआ सब खाली नाश् ता केने छै आ और नैय मम्मी अर खेबो नै केलकै आब औतै तयके बाद नहे तै सुनेतै तयके बाद हँ के हँ ठीक कहै छेलै गाछसभ छेलै न वएह दू तीन गो रोपै लै गेल छैय से नैय एलै अभी तक।
ओ तऽ धान तऽ इधरो होइत धान रोपैत हेबै न।
धान रोपा गेल छेलै कनी-मनी खेत छै तऽ रोपा गैल छलै आब गाछ लगबै के छेलै आम बला दू दू तीन टा अनने छेलै कीन के तऽ उएह रोपै के छेलै तऽ उएह दुआरे गेल छै सब।
खेते खेते में आइड़ पर रोपने हेबै खेत में?
नैय खेतमे ओयमे धान नैय रोपैल छै ओ ओहिना छै हँ।
हां
हूं एना ठीक छै ने जमीन ऊंच छै ने तऽ पानि नहि जाइ छै तऽ ऐतह खेती नहि होइ छै। तऽ दुआरें कहलिए गाछे आर लगा देबै अपन जएह हेतै।
ओहो तऽ बढ़िआँ करबैने गाछ उछ लगा देबै तब बढ़िआं रहत।
हूँ। एह दुआरे
कि लगा देबै ने दीदी तऽ ठीक रहत पता है किया के देखियौ जे नी पानि के एरिया अथी कम हेतै न गााछ उज लगा दैब मानिकऽ चलू दुइयए चारि गो पाँचो दसेगो बीसेगो फड़ताै सएगो फड़ताै किऐ।
ह हू।
हूं हूं अपन जा जाा केऽ पानी पटा देथि।
हँ अभी तऽ ओनायो बरसाते के टाइम छै अभी पानि के तऽ टेंशने नहि छै।
हँ।
एहि दुआरे।
हूँ आब एके बेर अहाँ फेर बीस मिनटके बाद ककरो कॉल करबै।
हँ।
ह।
ओ हो तऽ फेर अहाँ कऽ लेबै। हम परसू परसू परसू भेली दीदी।
परसू पुर गेलियै कल की ने पुरलियै
कहाँ हम कहाँ ककरोसँ बात भेल काल्हि अहाँ कऽ देलियै फोन फेर निकी के दीदी दू बेर कऽ देलकै फोन तऽ हम कहाँ ककरो कॉल करे छियै।
हमरा पर निजी निकी करै छलै अभी फोन अहाँके लिए तऽ आ उठाय लने छलै केना हें हें हें।
अभी अब हम अहीं से अभी त करबे करलियै
ह हमर तऽ कल बेकारे बड भऽ गेलै आठ नओ टा कॉल बेकार भऽ गेलै पता नहि किया भऽ जाइ छै। क्यों एक आदमी से बात करने छलै तऽ पूरा बात भेलै लिखाइे जी जीरो
अच्छा हमरामे हमरामे किए जीरो देखा हइ हमरोमे तऽ जीरो देखाइ हइ दीदी कैलए
जीरो लिखाइय अहू आब ककरो कए आदमी के फोन केलियै अपना तरफ से अहाँ के लिए ताहि दुआरे जीरो देखाइयए।
केने छलियै निकी के केने छलियै हँ
तऽ बात भैल छलै।
बात भए छलै पता ने जीरो बताबे हे ग तैयो।
पूरा बात भेल छलै।
अपने म ने कटि गछ गेल छ की सा सात मिन भेल छलै छ ओ सात मिनट
ओ तऽ नहि बतबय छ सात मिनट
नय।
तऽ हमरो मे पता नहि अभ बात पूरा भेलै फोन अपने क मतल बारह मिनट पूरा बात भेलै ओहिमे देखबै हे जीरो ए तैयो। हूं पता नहि के छैेलखिन नामो नहि याद य ओते।
अहीँके क अहाँ कॉल केने छलियै कि ओहे केने छल
हमही केने छलियै
ओ
आ तैयो पता नहि किया जीरो बतबै छै मधु दीदीसँ पूछऽ पड़त
हँ हुनका हम मैसेज करबै हुनको यह बात होइ छै हमहुूँ करबै
किए एना होइ छै से एनामे काॅल बेकार भऽ जाइ छै आब करय त छियै आठ नओटा काॅल बेकार भ गेलै काल्हिओ दूटा भऽ गेलै एक आदमी के फोन केलियै त फोन त उठेबे नहि केलकै
जा
हॅं एना मे हेबे नय करय हइ
पता नय गेले एना कैला होइ छै
हू मौसम केहन यऽ
मौसम तऽ बारिस बला अय दीदी
ह हमरो सबके के बारिशे वाला छै पाइनो पड़ऽ लगे छै फेर तुरंते उबेरो भए जाइ छै
मौसम तऽ बारिश वाला ह बारह मिनट दस मिनट कॉल होइ चल हइ ने
ह बारह मिनट बाद अपने कटि जायत
अच्छा अभी निक्की हमरो पास फोन करैये
अहूॅं लङ करैये?
आप बीस मिनट के बादे कॉल करतेै ने कहि देबय
हू हू
हू
आब बीस मिनट बाद हम करब ताहिके बाद अहाँ निक्की सऽ करब
ठीक निक्की के तऽ हम शामोमे बात कऽ लेलहु निक्की सऽ
हूँ
निक्की करतै हमरा फोन निक्की तऽ सुबह ब निक्की को हम करेंगे कॉल
ह
अहाँ बीस मिनट के बाद कऽ लेब तऽ फेर निकी
हँ तब कऽ लेतै निक्की कऽ लेतै तब हमहँ फेर निक्की से कऽ लेबै ओहो फोन करै छै कहतै फोन नहि उठबैएया
हँ कऽ लेब
तीने दूए तीने आदमी मे तऽ भऽ जायत कम्प्लीट तब
हँ भऽ जायत तीने आदमीमे चारि चारि बेर अहाँ कऽ देबै चारि बेर हम कऽ देबै तऽ आरामसँ भऽ जेतै आ एनाहिते होत चारि चारि फेर निक्की सऽ चारि बेर कऽ लेबै चारि बेर अहाँ से कऽ लेबै नहि हो जेतै माइन लिअ दस गो कॉल आ आठो सऽ नौगो कॉल कऽ लेबै आठो गो कॉल कऽ लेबै तऽ भऽ जेते नहि हो जेतै रोज तीस गो कल तीसगो कॉले पुरबे के है ने
हमर तऽ कते बेकारे भऽ गेल छै एहि दुआरे बहुते पुरे गेल छै आब आ तैयो छओ सातटा बाँकी छै आब
ह दीदी हमरा दुइयेगो हमरासऽ बात कऽ कऽ हमरा तऽ नहि पूरल है
पूरि जेतै तऽ आब फेर देखियौ ने आ फेर औतै टास्क कि नय औतै पता नहि सेहो नहि कहि सकैत छी आब हमरो भांज एते नहि य ने
हू
ऐन दुआरे, केबो लगा फेर औते हमरा तीस पै फेर ओते पैतीस टा चालीस टा नयि पूरल रहै छै तऽ ओर बढ़ा कऽ दे छै। हमर बहु- बहुते बेकारे भ-भ गेल छै तऽ हमरा लग फेरे हमर अबे करते।
हम्म
हम्म की करबै।
हमरा तऽ दुइए गो कौल हेतै दीदी कमसँ कम हमरा के यहां भी बहुते पुरबैके अहाँ सके तऽ पुइर गेल हमरा त नइ पुरे गेलै।
हमरो नइ पूरल हे एखन तयो आखन आठ नौटा बाकिए छै आ फेर हमरा लगेयै फेर दस ता ओर देतै बुझियो अभी बहुते बाकी छै हमरो त इयो कै दसटा काॅल बेकार भेल छै।
हम्म हमरा तऽ अभी बहुते बाकी ये हमरा तऽ पुरलो नइ अत अहाँ लगाके दो-दुगो पुरतै कॅल। दुइये गो पुरले एगो निक्की से बात करने छलै से एगो अहाँ से दूगो पू से दुइएगो कॉल हुते हमरा नइ ये बाँकी सभ तऽ हमरा कॉल करै छलइ।
ह ह
के दीदी करै छलै निकी यो करै छलै।
हम्म
हम बुझबे ने करै छलियै कछो तऽ हम की बुझबे रातमे अहाँ कहलियै तऽ बुझलियै।
हम्म
हम्म दाल, चावल, पकौड़ा बनने छलै आलूके, परवलके।
हम्म बने छै दाइल सब्जी भात बनल छिये मा-आ- आलूके और चना के और अथी के छिम्मी के अथि छिम्मी कहे छै अथी के कटहर के बिया होई छै।
हँ - हँ- हँ